भोज कोजगरी मे एतेक काज होइत अछि हमरा तऽ बुझबे नै छै। ई मखाना के एते पैग -पैग बोरा ककर अछि।
आइ बेै- बेेट आ अरे बौआ। कोजागरा मिथिलाक कतेक पैग पाबनि आछे। से तऽ तहि बुझी बहिन जे जब कोनो नव विवाहित के घर जा कई देखबहि ई मखान तऽ कोजागराक प्राणथ के जाहि लर -लड़का एहि साल बियाह भेल छै ओकर सासुर सँ ई सब भार आइल छै मखान, पान, दही आ मिठाई।
सासुर सँ मतलब ई सब लड़का के सासुरारी से आबेैत छै।
हँ। एकदम कोजागर मुख्य रूपसँ नवविवाहित वर्क लेल मनाओल जाइत छथि। विवाहिक बाद। जे पहिल अश्विन पूर्णिमा अबैत छै ओकरा काजगरी। पूर्णिमा कहल जाइत छै। एहि दिन सासुर स लड़ लड़काक लेल। कपड़ा गहना पान मखान। आ कतेक लेल मिठाई अबैत छै। आ ई जे मखान देखैत छी ई गाम भरी आ कुटुम्ब। में बाटल जायत।
ओ ताहि लेल एतेक पैग आयोजन भऽ रहल छै। काकि हम सुनलने छी जे एहि दिन लक्ष्मी पूजा सेहो होइत छै।
हँ ई तऽ मूल कतऽ थिके।। कोजाागर शब्दक अर्थ होइ छै कह जागति। अर्थात वो जाग रहा है। मनायल जाइत अछि जे एहि रात महालक्ष्मी। पृथ्वी पर अबैत छथि आ देखैत छथि जे। के जागि रहल अछि। जे जगैत अछि आ लक्ष्मी लक्ष्मीक भजन करैत अए। जे औकरा धन धान्य सब भरि दैत छथि।
वाह कते सुन्दर परम्परा थिक काकि आगन मे। जे अहाँ ओ अरिपन बनेने छी ओकर की महत्व छै ओ बहुत अलग लागैत अछि।
अरे ओकरा एकदम गा। एक कदम क गाछ आ कमल फूल। क अरिपन कहल जाइत छै महालक्ष्मी जी। आसन कमल थिकनि ताहि लेल घरक दुआरिसँ। लै कय पूजा घर धरि कमलक। अरिपन बनाओल जाय छै एकरा पिठार। सँ बनाओल जाइत अछि आ जे ई। जे देखैत छ ई लक्ष्मी पग ध्वनि ठीक है। जेना लक्ष्मी जी सीधा हमर घरक भीतर आबि रहल होती।
हमरा सिखाउ ने काकि हमरा शहरमे ईसभ सीखब कतय भेटत। ओते तऽ लोग बाजार से स्टिकर के अरिपन सटैत अछि।
बाजारक स्टीकर मे ओ भाव कते बउआ। गामा आउ तऽ हाथक हूनर सीखू। ई पिठार ले आ। अपन अंगूी से नीचा थोड़ सा बिन्दु बना मिथिला। बेटी भऽ कऽ अरिपन नहि जेना के केना चलतौ।
हँ काकी ई तऽ सचो मे बहुत नीक लागि रहल छै। अच्छा काकी एहिह पूजा में की की चढ़ैत छै।
एहि दिन लक्ष्मी जी के विशेष रूप से मखान अतर पान नारियल। आ दूध सब बनल खीर चढ़ैतइत छी। राति में जखन चद्रमा पूरा उदित भऽ जाइत हती। तखन ओकर रौशनीमे खीर खायल जाइत छै।
चन्द्रमा के रौश्म मे खीर की लेल।
अरे वैज्ञानिक कारण सेहो छै आ धार्मिक सेहो। कहल जाइत अछि जे अश्विन पूर्णिमाक चन्द्रमा सबसँ बेसी चमकदार आ सोलह कलसँ पूर्ण होइ छथि। ओकर किरणसँ अमृत बरसैत छै। जखन ओ खीर पर चंन्द्र किरण पड़ैत। छै तऽ ओ खीर औषधीय गुण सब भरि जाइ छै। ओकरा प्रसाद के रूप मे खायलास से स्वास्थ्य नीक रहैत अछि।
आह हम तऽ ई बात जानत नै छेलूह। आ काकी हम देखलहुँ जे चेचरा भाई ई सब कौड़ी जमा कर रहल छै। कोजागरीमे कोड़ी कऽ की काज
अरे कौड़ी खेलब तऽ कजूगरा सबसँ मजेदार भक्त के राति मे पूजा जब बादवर आ ओकर सालाब गामक दोसर लड़कास सब मिली कौड़ी खेलाइत छथि। ई एक तरहक जुआ जेंका पारम्परिक खेल थिके। कड़ी के लक्ष्मीक प्रतीक मानल जाइत अछि। खेल मे जे जीतैत अछि मानल जाइत अछि। जे ओकरा पर लक्ष्मी जी असीम कृपा रहत ओहि सबय बहुत परिहास आ गीत नाद होइत छै।
अरे वाह! तब तऽ हमहुँ एहि बेर कौड़ी खेलब। हँ तू कय न खेल हमहुँ एहि पर
उ तऽ एकदम नऽ
ह
तु खेल बहि तोर भाय सब तू बेसी तेज छऽ मुदा नियम बुझीलेभी पहने
एकर की नियम छै कारतिस
कोजागरा केवल एकटा घरक पावनी नहि
हूँ
ई पूरा समाजक उत्सव थिके।
अच्छा
जकर घर कोजागर होइ छै ओ पूरा गाम के आमन्त्रण दैत छै। राति मे गामक सब लोग अबैत छथि सबके पान मखान आ बताशाँ स्वागत केएल जाइत छै एक दोस सरके मखानक टीका लगाओल जाइत छै आ कोजागराक बधाई देल जाइत छै।
शहर मे तऽ लोग अपन फ्लैट में बन्द रहैत पड़ोस में की भऽ रहल आइ ई केकरो पता नै रहै। गामक ई आदमी एतऽ सचो में अनमोल अछि।
हँ बौआ हमर मिथिलाक संस्कृति एहि आत्मीयता पर टिकै अछि। कोनो पाबनि तिहार, बनाहा बहाना थीके लोग के एक-दोसर सै जोड़बाक
हँ काकी, राति में पूजा करब कते काल से शुरू हयत?
पूजा तऽ प्रदोष कालसँ शुरू भऽ जाइत अछि। मुदा असली रौनक राति के बारह बजे होइ छै। जखन महालक्ष्मीक आगमनक समय होइ छै, हम सब गोटा मिलि के भजन गाउ तु मैथिली भगवती गीत जनै छ न
हँ काकी, दादी सं एक-दूटा गीत सिखले अछि। जय-जय भैरवी असुर भयाओनि आ लक्ष्मी वन्दना हम गा सकै छी।
बहुत नीक।
तऽ राति में तोरे गीत सं पूजा शुरू हेतै, अब जा थोड़ स विश्राम क ले, राति भरि जागै पड़तौ।
नै काकी, हमरा नहि थकावट अछि। हम अहाँ के संगे काज करब आ कोजागर क एक-एक नियम क नीक से देखब। ताकि अगिला बेर हमहुँ अपन संगी सबके बता सकियौ।
जीबैत रहू हमर सुघरधिया। तोरा जेकाँ बेटी सब जे गाम आबिके परम्परा सिखैत अछि। तहि सँ हमर मिथिलाक ओनाच ऊँच रहत। चलू आब खीरक दूध चढ़ा दै छी।
हँ काकी, आ सुनू ने ई खीर हमें बनतै जेना अहाँ हमरा हमें बता देब कि केतना चावल ओकरा आर में लगी। और की की ओकरा आर में डलाई।
देख बेटी ओ ओकरा में दूध में तऽ पहिल
हुं
एक पौवा चॉर डाली
पाँच किलो दूध में एक पाव चॉर लगी।
हँ।
ठीक छै और बात
फेर अहाँके जे-जे ड्राय फ्रूट छै, जैसे अ काजू, किसमिस, सुखा नारियल सबके कटी-कटी काटी आ ओकरा में डाली।
अच्छा आ जेना अहाँ हमनी आरके जे मिथिला के पहचान छै मखान ओहो डाल सकै छियै न खीर मे
हँ जेखन तोरा मन
अच्छा। आ ओकरा आर में काकी जेना इलायची भी डाल देब त खूब सुगन्ध भऽ जाइत न।
ईलायची तऽ पहिल - पहिले दूधे में डालै छै।
आच्छा। हमे सोचलहुँ कि उतारैके बेर डालेके पड़ै छै।
न बेटी आ तनिक ओकरा में पाउडर दूध भी डाले छै ने तऽ टेस्ट आर बढ़िया होय छै।
अच्छा मने जे दूध अहके सुसुम भऽ जाय तऽ ओकरा आरमे पाउडर के दूध मिला कऽ दे देब।
हँ।
तऽ कनिक गाढ़ापन हो जाइत न।
हँ गाढ़ा पन होइत छै।
अच्छा- अच्छ आ लास्ट में उतारे के लेल। ओकरा आरमे मीठा खातिर चीनी डाल देब कि गुड़ डाल देब।
जे तोरा बेस लागे।
अच्छा हमरा आरके तऽ चीनी के मीठ लागैत छै। ज्यादे नीक लागैत छै तऽ हमे चीनी डाल देब ठीक छै काकी।
इ छैत।
चलू ठीक छै तऽ हमे खीर बनाके फेर अहाँके दिखायब।
ठीक छै वीडियो कॉल करै।
हँ ठीक छै।
ठीक छै बेटी।